हेलो।
हेलो।
की करैय छी?
आवाज आइ छियौ।
हां अबैय छी, अबैय छी
हां की करै छी, की हाल छी, नमस्ते
नमस्ते, तबियत ठीक ना छी, सर्दी के तरह हो गेले छी। आर की करै छी हँ, माथा भी दर्द करै छी सु चलै छी हम तु कथी करै छी
अच्छा, हमहुँ सुतल छी अभी आ केना सर्दी हो गेल छी, ठणडा उंडा पानी पी लेल छी का धू धूप उऊप मे से आके आ कि बरफ उरफ खाइ छी, आइसक्रीम खाइ छी कि हँ हँ।
भेल छी ओहि में आइसक्रीम खा लेने छी त तबियत तनिक खराब हो गेल छी आ कभी धूप रहल छी कभी बारिश हो गेल छी त ओहि मे तबियत औरो खराब हो गेल छी। आ सबेरे सबेरे नहा लेल छी तबियत खराबे मे त ओरो तबियत खराब हो गेल छी।
आ बोल ने जाऊ।
अच्छा अच्छा खूब तबियत खराब हो गेल छै ना।
हां आंख से पानियो आओल छी। तोहर पढ़ाई-लिखाई चलल छी।
अच्छा। हां पढ़ाई-लिखाई हम ठीके घीच-घाच के चलै छी, की करै छी दिन भर की करै छी तू।
सबेरे से हम बतैयो हम बतैयो सबेरे से की करै छी फिर तू बताई की करै छी।
बताई छी।
हम तऽ पहले सबेरे उठल छी, फिर उठके बाथरूम बाथरूम-उथरूम गेल छी तनी फ्रेश-उरेश हो के टी फेर देल छीयो सुनै का बोललै। रहै छी। काम करा देल छी फेर आएल छी नीचे तऽ फेर काम-उम घर के तनी करा देल छी, किचेन मे काम-उम करा ई सुनाय देल छी।
हां सुनाय देल छी, बोली छी।
खाय छी।
हां, हां बोलै छी।
हां तऽ फेर काम-उम करा देल छी, फेर खाना-उना हम खा लेल छी। फिर जाय छी तऽ नहा-उहा के फेर आएल छी तऽ फेर हां तऽ फेर आ जाय छी दोसर घर मे आके अराम से सु तैल छी, मुबाएल-उबाएल चलाएल छी। हां आज हमर आ तू की करै छी सबेरे से।
सवेरे से हम उठैल छी, नहाएल छी। चाय बनावल छी, मम्मी के चाय देबल छी। फिर सब काम-उम थोड़ा सा कराके फिर पढ़े बैठल छी, तनी सनी पढ़ल छी, फेर मोबाइल चलाबल छी, फेर मोबाइल चला कऽ पढ़ल छी फिर अभी तनि एगो मूवी देखल छी। आ मूवी बाड़ा निमन छी ओ मे बाड़ा नीमन सिखावल छी, बहुत कुछो-कुछो सिखावल छी ओ मूवी मे आ उहो मूवी आ छा रहल छी, ओ मे सिखावल छी कि पढ़ाई अच्छा से करैल छी। बिना पढ़ाई कैला कुछो ना होकैल छी। तऽ उहे सब देख के हमहु सोचे छी तनी अच्छा से पढ़ लियै छी। कहियो हमु कुछ अच्छा करियल छी। आर तूहो पढ़ै छी अच्छा से, बिना पढ़ैले कुछ राउ कैल छी।
हां आ जनै छी हम ए बेर ना हां हां हम ए बेर नै एथी बनैल छी मटन चावल बनैल छी, जानै छी मटल के बनै छी। केगो बनाएल छी मटन।
केओ बोलै छी?
हम मटन पहिले ले आइ छी, मछली घाटा से किन उन के आर फेर ओकरे फेर निम्बू गारके आ फेर नीमनसँ खूब बढ़िआँ धोेकै तब ह आ तब फेर ओमे नमक द क प्याज लहसुन, फेर मरचा, धनिया पाउडर पर हल्दी पाउडर मर्चा पाावडर, गरम मसाला, मीट मसाला
आ
और मशाला सब जे होइ छै सब एक मिला देल छी आ आ फेर आ फेर ओकरा खूब बढ़िआं मिला उला क दस पन्द्रह मिनट ले छोड़ि दैत छी आ फेर हम गैसो जलाई छी ओहो हमर गैसो खराब छी। जल्दी जलबे ना करै छी। खूब मेहनत उहनत करके तब जलाइ छी गैस आ फेर कढ़ाइ रख ओहिमे तेल डालै छी तेल तनी गरम हो जाइ छी त ओहिमे जीरा डलाइ छी फिर उ जो मिटवा रहै ओ मिट ट डालै छी फेरसप तेल मसाला सब मसाला वसाला जेितना खरा मसाला सभ, पीसल मसाला सभ मिला देल छी जड़े, एक साथ सब मिला देल छी फिर सबके
अच्छा।
ल फिर बीचमे दू घण्टा ले, बीच मे चला रहै छलै।
अच्छा।
खायमे फेर ओ नाहि पर पानी डाल दै छी आ फेर
अच्छा।
जी, आ चला ओला के त आ फेर हम चावल बनाय छियै आ ओ चावल हम बनैल छी, जीरा राइस बनैल छी। पहिले कूकरमे घी डालैत छी फिर जीरा डालैत छी। फेर ओमे थोड़ा सा खारा मसाला डालै छी लौंग इलायची ई सब डालै छी फेर दु तीनटा लौंग डालै छी फेर अपन साइज होइ छी ओ डलै छी आ खूब मने से चलाके तनि घी उ भि डाल उलके तेेल घी सब आ तब फेर पानी डालके आ फेर कूकर, कूकर लगा दै छी आ फिर उतारे बेर मे बन जाग छी ने
अच्छा।
हम कुछो न करे छी, अभी तनी एगो फिलिम देखेले रहे छी अभी हम जाइ छी। कुछो बना के खाय अभी भूख लगल छी हमरा। सुवेरे खाायल छी, सुवेरे मटर पनीर बनैल छी। पूरी बनेल छी उहे खायल छी अब फेरो हमरा भूख लागल छै, अब सोचे। छी आऔर जाके कुछो खा ली उते ने भूख लगै छै। सुबह में चाय बिस्किट खायल छी ओकरा बाद चाना। खाइल छी ओकराबाद मटर पनीरके सब्जीज खाइल छी आम खाइ छी। तबो भूख लागि जाइल छी आ जहाँ तक। छी हमरा गाँवमें नु हम एगो। अथी जामुन के पेड़ रोपल छी आ ओ जामुन के पेड़ एत। ना निमन हो गेल छी। जामुन फरह लगल छै, तऽ गांव से हमरा आइल। छी जामुन।
अच्छा अच्छा।
बहुत अच्छा बहुत हँ बहुत अच्छा। अच्छा लगेल छै जामुन गांव में तारू आर निमन निमन उखल छी। गाँवके लोगो से बात करै छी ओहो लोग बोलै छी बहुत अच्छा जाामुन। पेड़ हो गेल छी आ उ हम रोपल छी आ इतना बड़का हो गेल। छीया एतऽ निमन निमन उ में जामुन होगल छी इतना मीठ लगल छी। सब कोइ खयल छै आ सब कोइ हमरा के बोलै छी कि हँ बहुत अच्छा। अच्छा लगैल छी जाामुन। सभ कोइ बड़ी निमन बात बोलै छी। आ एतना जामुन फड़ल छी सब गाँवके लोग आके खाइल छी। सभ कोइ हमरा बारेमे बोलै छी कओ रोपि देली जामुन तऽ अच्छा हो गेल छी।
ह।
सोचत रहनी छी हमहुँ जाय तनी गांव रह के तनी जामुन आमुन खा के आय। अच्छा से। सब कोइ बोलबे छी हमरा के खियाबऽ ने खा ले जामुन खा ले। सोचै छी जाइ। तनि हमहु खा लै छी ताबे। हम तऽ बोलले छी आवाज काहे न जाइ छी नीमन से।
हँ आबे छै रूक-रुक आबे छै।
हँ खेती बाड़ी तऽ सब चलल छी अभी तऽ गहूंम रोपायल छी। अभी थोड़ा देर पहले अथि मकई कटाल छी ओकरा बाद गहू। पायल छी आब गहुंम अच्छासँ उखैल छी। आ ओमे बहुत नु मेहनत लागल छी। धान में त औरो मेहनत लागल छी, धान में पहिले अथि बिया छिटल छी। खेत मे ओकरा बाद जब हो जाय नि बारका तऽ ओकरा। के उखाड़ल छी ओकरा बाद फेर दोसरा खेत में ले जाक रोपल छी। कि ओकरा बाद धान उखै छै धानमे तऽ आओरो जायदा मेहनत लगै छै। ओकरा बाद फेर बारिश उरिश आ जाइ छै तऽ ओ सब मेहनत कर। खराब कर देै छी। लेकिन अभी बारिश ना भेलइ छै उतना तऽ मेहनत ना खराब भेल छी तऽ अभी तनि ठीक चलै छी गेहूँ के आ उ धान के ठीक भलइ अब गेहूँ वेहूं भी अच्छा होतइ। अभी तऽ आम उम इतना चलै छी मम्मी तऽ बेथि करै छी।
अच्छा की करै छी?
मम्मी आम के अचार बनेबै छी। टिकोला काटबै छी ओहिमे अचारके पता छी हमर मम्मी एतना नीमन अचार बनबै छी एतना नीमन सब के लगइ छी सभ कोइ बोलै छी कि अचार दऽ अचार तऽ सब कोइ मांगै छी अचार बड़ी नीमन अचार बनै छी।
हाॅं ठीक छी तऽ
आ दुकानो मे दुक दुकानो मे बेच चै छि अचार बड़ी नीमन नीमन लगै छै। लोगो बहुत खाइ छी बहुत बेकाय बिचाइ छी।
अच्छा अच्छा अच्छा नीमन नीमन चलै ठीक छी बादमे बतबै छी बादमे करै छी बादमे।
ठीक हइ छी नमस्ते छी।